हेलो हँ तऽ कहाँ तक छै कहाँ तक सिलेबस पूरा होय गेल
होय गेलै अभी तऽ अभी तऽ जादा टाइम छै तऽ अभी धीरे धीरे करि रहल छियै
एलेवन्थ मे अभी तऽ क्लास करले करना होगा ह न
हँ मतलब ऑनलाइलाइन
हँ फिर भी क्लास तऽ करने हबे जेना हमे इलेवेंथ मे बिहार बोर्ड मे ओते लोग ध्यान दए के नहि पढ़े हे एक के बर टेलथ हँ तऽ अपने पढ़बे पढ़े इंग्लिश मीडियम है तऽ ओकर सिलेबस तनि बड़ा होइ है
मतलब हिन्दी मीडियम इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन एम नहि रहे छै
सेम होइ हइ लेकिन सिलेबस बड़ा रहै है ओहि मे ज्यादे पढ़ाइ पढ़त ह
हँ ई तऽ है
ह मै त सेमे रहत ओहिमे साइंस तनि बड़ा रह है त
मैथ तऽ हम आर डी शर्माँ करै छियै
अच्छा
एन सी आर टी तनि एन रहे छै
एन सी आर टी स रहत फिफ्टी परसेंट क्वेश्चन
हँ और जैसे आर डी शर्मा आर डी आर डी शर्मा से कर लेबय त पूरा कवर होय जायत ओहिमे क्वेश्चन ओ बहुत ज्यादा रहै छै
ह एन सी आरटी मे फेट को देल रहे है ने
हँ ह जेितना क्वेश्चन आ मतलब एन सी आर टी मेे ओ सब त क्वेश्चनर आर डी शर्मा मे होबे
हँ हँ बिलकुल ओ ओ सब सबसँ ज्यादा मोटा किताब भी होइ छै
हँ
तऽ ऑनलाइन भी मतलब सी बी एस ई जैसे पढ़ाई होइ है तो ऑनलाइन मे भी आर टी फर्मा के जेना पढ़े छियै तऽ अलग क्लास होय है और
नहि नहि नहि नहि ऑनलाइन तऽ एन सी आर टी ए करबे छै आब कॉन्सेप्ट सेमे ने रहे छै खाली क्वेश्चन अलग अलग रहे छै हँ
कटेक पढ़ाई जैसे त तत्रिकोणमिति होल तऽ त्रिकोणमिती चैप्टर पढ़ाई होतय अपने कॉमेटिक चैपटर पढ़ा छियै ने
हँ हँ आओर ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम होइ छै तऽ यूट्यूब पर छेबे ने करै आर डी शर्मा मे मगाायके पहिर लए छियै
ह्म्म हँ तब बढ़िआँ हत कोन क्लास लेने छियै अभी
साइन्स
मतलब क्लास क्लास कोन लेने छियै
पी डब्लू स
अच्छा पी टबल ह तऽ बढ़िआँ
हू
कतेक क्लास मिल
मतलब
क्लास कितनामे ज्वाइन करलियै र
चौंती साम
चौतीस सए मे मतलब पूरा लेब दिन तक होत अपने कम्प्लीट हँ त ब आँ एक साल जा्यादे जब तक कम्प्लीट नहि होत उतना तो कैसे ह हँ आओर तब बताैयौ घुमै नहि जाय होबै अभी आ
घूमल घूमल तऽ एनाहितो हम कहीं नहि गेलिय आइ तक एक बार स्कुले ट्रिप से क्लास सिक्से मे गेल रहियै
मे तऽ स्कूलो ट्रप सुन अभी एग्जाम करके घुमल जाम क के जायब तऽ घुमो नहि प जाइ छै जम देखके आबै
पहिलेे एग्जाम केते टेंशन रहे छै
हँ ओहोमे अभी एते गर्मी कहाँ जा
अभी एगोलाग् छै से मिला
जब कम पतना पटने बर ने
नहि नहि ए रो कोन
राँची या फिर राँची नहि रहे ऐसे ही ह
बोल रहलियै हन अपने
नहि तऽ
अच्छा डिगजी लैं्ड मेला कर रहल
हँ
ह हँ अभी करब पटना मे भी लगल छै मेला
मलेमंसके
अच्छा मले मास त वहाँ राजगीर
हँ हँ हमराथ
राजग अहाँ त नहि जाय पयबै एकबार हमर फ्रेंड गेलै रहए
हू
अच्छासँ देख नहि पयले मतलब भीड़े बहुत रहै छै एतेक गर्मीके मौसममे एतेक खर्चो हो तऽ बढ़िआं से देखो नहि पयल जाइ छै म तऽ छिय धकम धुक्ी जबतक नहि होते तब तक मेला के मन छिय
हँ
कभी गर्मी सीजन दार्जिलिंग कश्मीर
हमरा जााददा मेला जेनाइ पसन्द नहि हइ
हमरा घूमय लए पसन्द हए मेलामे नहि पसन्द हए
त मेला मे रहै की छै म की देख ल जाइ छै पते नहि चलै छै पहिले बच पहिले बचपन मे जाइ रहियै दोकान जैसे वहाँ मतलब शेल लगे रहे है न तऽोकन जाइ रहिै इयरिंग वेरिंग ल ल खाली ही मेलला खास कर को
हम भी हम भी नहिए जाइ छियै कर खूब जिद्दी करै लग लगैत घर मे एकध दू न एक एक दिना मेला चलि जाय खाना पिने वाला जे कुछ खाय वलाा होत ओ लए के चलि आयब घर होय गेल जाब आयब बस
हँ ऐसे आब तऽ हम ऑनलाइन सभ चीज खरीदे लगलियै
हँ त ऑनलाइन माप सुधा जा मिलबै
आाम ओते जाग जरतेन
मेला है तऽ खाली ख खााय पियए वला के खरीद लेबै होइ जा
खाइयो पियेवला तऽ आब डेली मिलते रहै छै चख जाओ
बस घर के फल मे एत पूजा करै खातिर त एक दिन चल जाै अछ से नहि जाइ छ कोोइ छावर ल मम्मी जैसे जाय तऽ मम्मी केी साच चल जा अच्छाा
तऽय अपने कथिी कथीसँ ऑनलाइन शॉपिंग करै छियै
शॉपिंग शॉपिंग मिन्त्रा फ्लिपकार्ट मिशो अमेजोन अमेजोनसँ न करल ह क तू सान घर बालला समामान करलो त नहि करै छी
अछा हँ हँ
हँ फ्लिपकार्टस जादे कर छै स नर्माल रहै हा आर सान आ नहि तऽ अगर अच्छा कुर्ती जन्त वेर सा चाहै छौ तऽ मिन्त्र्रा से कादो भर्दी लए लै छ
अा
आ तऽ बेगुसराय जाय छा तब चुन्नी लाल से ल चुार तऽ अच्छा अच्छा कती रहै है हँ ्राय कर कर क म ल इ्छ
हँ ओलो लैनिन मत सुधाचेन
हँ है लेकिन फ्लिपकार्ट बीचमे देखलियै ने बन्द कर देलक र सुविधा
कभी कभी एहनो होइ गेलऽ कि पहिले पेमेन्ट दहऽ किछु रुपा तब ये ऑर्डर होत
कोना इल तर हँ
ह
अवलेबल ही नहि देखा ह तर कही आऔर को फ देखायइ र पिननकड
एक बार घरे र हम पिन् कऽ डाललियै समस्तीपुर के आफ त चलै चल लै बग खइने हमे डाललियै सहिए पिनकोड बर पता चलै बेगू मतलब
ह फोरवर्ड हो गेल अरे बीच में होल्ड प्रॉब्लम की हर जगह कोनो पिनकोड नहि लै रहै आरो
हँ
हमहूँ आर करलहुँ शॉपिंग तऽ नहि लैत रह है तऽ मंझौलकेऽ देलहुँ र मञजल क नहि हँ रजौड़ा के देलक पिननकोड तऽ अहाँ से तब फोन करलक तब बोललो मंझौल आबे छैौ तब फिर मंझौल में फोन करलक तऽ बोल हस बारा तब आय
हू
बन्द होइ गेल अ सब घुराए उराय नहि दे प क फंक्शन पारटीमे ल उपी लै ह घुराय दै ओहि चलती से रोोकि देलक रह कुछ दिन खातिर
त सबी ओनहिते करे अब
हँ ह हमे आर नहि करे छ हमरा आर पास पसन्द आयत तब राख ले छो नहि तऽेके बार मे घुरा देब
ह हमूर म
अभी तक कोनो हमे कोनो कपड़ा ऐसे नहि करलहु हेन कि पिन्ह कऽ शादीमे चलि गेलहु कही घूमय लए चलि गेलहु फेर एऐलहु तऽ घुराय देलहुँ एना केना कोनो कपड़ाे नहि करलहु क्य कि अगर पिन्ह लेलियै त मतलब हमरा अच्छा लगले आ जब अच्छा लगले त फेर ओकरा घराएब कथी ल ह
हमरा एने के दीदीर रहे ने जेना मौसीर लगते रहे ओ सब ते देखिये एते दामी दामी कपड़ा मंगा ले आ पहिन्ह ले छठ पूजा आरमे जालक आ तो घुराए देने
की फायदा हो ओ
हँ
हँ न मीर नान कह च क्य कुर्ती छोट हो होय गेल लेकिन हँ एक बार करलहु र की करलहु एक बार पिन्हलहु ओ कुर्ती टाइट होइ गेल लेकिन पिनह तऽ लेलहुं आ पिन्ह लेलहु नहि ओ समय ने जिस समय मँंगा लेलो रोज समय छूटका हो गेल तऽ पिन्ता र त नहि त फिर हल्का के बाद पिन्ह के ट्राई करलहुं तब देखलो तो टाइट रहे हल्का एक दिन पिन्ह लेब हेल र कहीं जायत रहे शादीमे पिन्ह कऽ कमे दाम के रहे छे सए सात सए के फिर ओकरा घुरा क दोसर ओएह साइज त एक्सचेंज कर लेलहु लौटोलहुँ न खाली एक्सेंज कर लेलहुँ
कपड़ा लेना करए
हुँ दोसर कपड़ा लेलहुँ
जेना मतलब सूट के कपड़ा
कपड़ा नहि लए कऽ हम लै छौ रेडीमेडे लै छौ कपड़ा लए कऽ नहि सिलबै छौ
तीन सो पचास बहुत बढ़ििया बढ़आ कपड़ा दे रहे जेम
फिर सिलबै मे भी लगे है न अढ़ाई सए तीन सए अच्छा सिलेबै डिजाइन वला त तीन सए साढ़े तीन सए ले सिलवर
तऽ एना एना एना पता है अपने के जेबे ने दोकान एको बेगूसराय दोकान जेबै ने सलला स एक्को कमसूट नहि हत
अगर देखिये खाली सूट लेबै ने चारि सए तक ने नॉर्मल सूट जीन्स पर पहने खातिर हम ले सके छौ अच्छा लए ले छो मॉल जाइ छौ त ओना लाइमे चार सए त के ने मिल जायँ खाली ना जाय
अपने के बोलि हमें तऽ मतलब हमे तऽ लै छियै दोसरे से
किया नहि धरतेय ह हँ हेलो हँ हो गेलय